हँ हेलो
तऽ आइके अपन सबस टॉपिक छै होली होली पर्व जे होइ छै ओ ह ब
अच्छा अच्छा हह बिलकुल सही कहलो होली पर् छै भारत के देशमे ने बहुत सारा त्यौहार मनायल जाइ छै आओर जते ऋतु होइ छै जते अवसर होइ छै हर उत्सव मनायल जाइ छै बहुत सारा मनाल जाइ छै ई सब त्यौहार मे ने होली एगो विशेष स्थान लेने छै होली के मे के ने रंगो के त्यौहार कहल जाइ छै रङंगो के त्यौहार मानल जाइ छै ई कहल जाइ छै कि जे होली ने आनन्द उल्लास प्रेम भाइचारा केना प्रतीक होइ छै आओर हर हर वर्ष ने हर साल होली जे छै से फागुन जून मास मे ने पूर्णिमा के मनायल जाइ छै होली के न केवल रङंग के उत्सव नहि बल्कि ने बुराइ पर अच्छाई के जीत के तरीके से ओकर प्रतीक मानल अहाँ हम कनि होलीे महत्व बताब
की बाजलहु हेलो हँ की बाजलहु हँ बातऽ अहाँ सही बाजहु होली जे छै से रंग और खुशियो के त्यौहार ये अ भारत के अगर देखल जाउ तऽ सबसे प्रमुख त्योहार जे होइ छै जे लोकप्रिय छै रंग से भरल रहेय य एकलौता यै अपन होलिये छै जे त्यौहार हर मास हर साल अ फागुन मे आबैए यह मार्चके महिना मे तऽ ई त्यौहार पूरा उत्सव और उम्ंग से भरल रहे ये रंगो के त्यौहार एकरा कहल जाय छै एहिमे धर्म आओर उच नीच भेद भाव सब भुला क सब एक साथ आपसमे बैठ कर साथमे खाना खैतीन खेलतीन घूमती फिरती गप सप मारतीन त होली जे छै ई मनाबयके मेन कारण भेल अपन ऐ दुःख सबके भूल के खुशिया से भरै के लेल जिन्दगी के ओहि के लेल लेकर मेन कारण हो छै होली के मनाबै होली मनाने के बहुत मतलब प्रसिद्ध कारण भेल अहाँ बाजू की बाजब
हम इएह कहऽ चाहे छी जे होली के जे महत्व छै न से सामाजिक धार्मिक संस्कृति संस्कृतिक दिस दृश्यमे ना बहुत अधिक छै हर त्योहार मे लोक के न एक दूसर के करीब आनै छै ओकर आपसी ने मन मुटाव जे होइ छै एकरा दूर करै छै तऽ त्यौहार उएह होइ छै जे एगो आदमी के अवसर देय छै जे हुनका सबके अन्दर के मन मुटाब जे होइ छै से एक दूसर स दूर भऽ जाए तऽ होली एहिमे न एगो बहुत न नीक अपन रोल अदा करैत छथिन होली न दिनमे न होली के एकदम बहुत पुराना आ एहन नइ छै जे होली आइे से मनायल जाइ छै होली बहुत पुराना समय से मनायल जाइ छै होली मे लोक एक दोसर के रंग लगाबै छथिन गला मिलै छथिन प्रेम आओर सन्देश दै छथिन एक दोसरके
धार्मिक दस्क दृश्य से देखबै न त होली के विशेष महत्तव छै एहिदिन न भगवान विष्णु न भक्त प्रह्लाद के ने भक्ति के की कहे छै रक्षा करे लेल उ करै छलखिन इएहे पर ने एगो बहुत बढ़िआ कहानियो छै ई जे छै न जे हमरा जे सिखाबै छथिन से सच्चाइ न भक्ति के सत्य मे हमेशा जीत दियाबै छै हमेशा और हुनकर जीवन मे जीत दियाबै छै अहाँ किछो बताउ हमरा
हँ ई त बड सही बाजलू आहा देखू होली जे छै उ अ मेनता दू दिन के आनन्द के पर्व होइ छै तऽ होली के प्रमुख दू दिन हि मनायल जाइ छै तऽ पहिल दिनमे जे छै ओकरा नाम रखल यै कि होलिका दहन ओ मे होली के पहिल दिनमे होलिका दहन या फेर ओकरा छोटियो होली कहै छै ई दिन शाम मे या रति मे सब गोरा इक्ठा होकर एक जगह पर लकड़ी बाँस बेत ह जे मिले सब ला के एक जगहप एकत्रित करके पवित्र तरीके से एगो बड़ नीक और प्रज्वलित अग्नि के प्रयोजन करै छै ओहिसँ की होइ छै कि न नकारात्मक जे शक्ति होइ छै से बुराइ सब सब नष्ट करल गेल सब अच्छाई से भरैय जीवन ओहिके लेल ई मनायल जाइ छै फेर अपन भए गेल दोसर दिन तऽ दोसर जे भेल ओहि रंगो के होली कहल जाइ छै एकरा एकर मुख्य त्यौहार ये दूसरे दिन मनायल जाइ छै एमे जे छै सुबह सुबह चारो तरफ अहाँ देखब एकदम खुशी के माहौल छै बच्चा बूढ़ा युवा सब एक दूसरे के गुलाल लगबे छै रंग लगबे छै बच्चा पिचकारी से गुलाल खेले छै रंग खेले छै चिलचिलइ छै इधर से उधर घूमे छै अंगन अंगन जाक खाय छै इहे सब होइ छै ई होलीे के दू दिनके पर्वमे आ बेसी की बाजू हँ जेकि होली देखू होली के जे महत्व होइय ई मेनली एहि बात पर छै कि हमरा सबके सिखबै छै ई ई हमेशा जे छै न अच्छाइ के जीत यै समाज मे ई त्योहारके मेन कारण यहे कि हमर सबके समाजमे एकता भाईचारा प्रेम के भावना मजबूत आ एकाग्रित करे लेल मनाय जाइ छै
बिलकुल बिलकुल अहाँ सही कहलौ आब हम अहाँके ने कनि ने होली के पौराणिक कथा के बारे मे बताबैत जिस होली के पीछे ने एगो न बहुत सुप्रसिद्ध पौराणिक कथा छै प्राचीन समय मे इहो कहल जाइ छै कि हिरण कश्यप नाम के ने एगो अत्याचारी राजा छलखिन जे खुद के ने भगवान जेना मानै छलखिन ओ बुझै छलखिन जे हमी भगवान छी हुनकर एगो पुत्र पुत्र छलै प्रह्लाद से ने भगवान विष्णु के ने एकदम परम भक्त छलखिन हिरण कश्यप के ने कई बार ने प्रह्लाद के मारै के कोशिश केने छलखिन हिरण कश्यप लेकिन न ओ बार बार असफल भऽ जाइ छलखिन अन्त मे आपसी अपन बहनो के हुनकर बहन छलखिन होलिका
ह
मदद केने छलखिन होलिका एएना ई कहै छलखिन जे हुनका कियो हिरण कश्यप प चल जिनका केयो नहि माइर सकैैया त न ओ की कहै छै हैलो
बाजू न
हँ तऽ फेर ओ होलिका न अपन प्रह्लाद के अपन गोद में बैठा कर अग्नि में बैठ रहलखिन लेकिन भगवान के एहन कृपा छलै जे प्रह्लाद एकदम सु सुरक्षित बैच गैलखिन और होलिका ओते जल कऽ भस्म भऽ गेल ई घटना सब ने ई प्रतीक दै छै ओर सिखाबै छै कि होली न एक दिन स पहिले होली से एक दिन पहिले होलिका दहन मनायल जाइ छै जेहि पर ने बुराइ मे अन्त बुराइ के अंत होइ छै और अच्छाई के जीत प्रतीक मानल जाइ छै अब अहाँ हमरा किछो बताबू होलीेके बारेमे
देखू अहाँ तऽ सही बाजलौई होली जे छै ई जे छै केवल कथा य मनोरञ्जन से नै जुड़ल यै एकर एक गहरा वैज्ञानिक और प्राकृतिक महत्व यऽ हमर सबके जीवनमे जे ई त्यौहारके समय जे छै ने जे सर्दिया खतम होइत छै आ गर्मिया के शुरुआत हो रहल यै तऽ मौसम बदलै के कारण आदमी सब के सब देहमे सुस्ती भ रहल रहै छै सेे होली के दौरान लोग ढोल नगारा बजाबत नाचत खेलते ओकर शरीर मे एक अलग ऊर्जा के संचार हो जाय ओहिके लेल भी वैज्ञानिक तौर होली के सही मानल गेल यऽ जे समय निकालल अग्नि धुआ आपसी वातावरण सबके लेल ई बढ़ियाँ छै आ अगर देखल जाय तऽ भारतके विभिन्न क्षेत्र मे होली खेलल जाइ छै लेकिन अपन एकर अलग अलग राज्य मे एकर अलग अलग खूबसूरती मान्यता अनूखा नाम छै जैस कि अहाँ अपन मथुरामे या वृंन्दावनमे देखियौ तऽ वहाँ वृक्ष के होल खेलल जाइ छै यहाँ के होली पूरे दुनिया में मशहूर यै की ई होली मे आदमी रंगो से खेलै छै अलट से खेले छै कि जहाँ महि ला पुरुष लठियाइत बरसियाइत पुरुष ढाल अपन बचाबैत करत अ पश्चछिम बंगाल मे एकरा वसंत उत्सव ढोल जात्रा के नाम से ई वड फेमस छै से महाराष्ट्रमे एकरा रंग पञ्चमी के नाम से मनायल जाइ छै पंजाब मे एकरा आनंद पूर्ण सभा के नाम से मनायल जाइ छै बोल इ मोहल्ला के नामसे मनायल जाइ छै तऽ इहे छै कि एकर अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम छै बाकि होली पूरा भारत मे मशहूत छै पूरा आक मनबै छै होली
बिलकुल हँ तऽ हमँ इह कहा चाहय छी आहा त एकदम सही कहलउ सामाजिक एकता के सदेश केना मानल जाय छै से बताबे छी होली एगो एहन त्यौहार छै ने जेमे जाति धर्म वर्ग ऊच नीच ओर भेद भाव के ने मिटा क सब ने एक साथ आबै छथिन एक साथ रह छथि एक दिन अमीर गरीब उ ई जे दिन होइ छै ने ओहि दिन अमीर अमीर गरीब छोट बड़ा सब एक साथ मिलक खुशी से होली मनाबै छथिन आओर एक दोसर के साथो खुशीसँ रहैत छथिन ई जे सामाजिक ने उ भाइचारा के प्रतीक होइ छै होली होली के ने विशेष पकवान सब अहाँके बुझल ये किी ने होली के सबस विशेष पकवान जे अपना सब होली के साथ साथ आदमी खेलै छै से की कहू घर मे जेनाकि गुजिया पकौड़ी दही बल्ले सब ठणढाई ए सब विशेष उ पकवान सब बनै छै ई जे पकवान सब होइ छै ने से स्वाद मे ने के स्वाद एकदम त्यौहार के ने खुशी के और बढ़ा द छै ओर परिवार के ने सभी सदस्य के मिलके अ व्यंजन के आनन्द लै छै आब अहाँ हमरा बताबू
हँ सही बाजलउ देखो होली जे छैे ई त्यहार छै बच्चा युवा ई सबमे सबस पसन्दीदा त्योहार होइ छै बच्चा आर युवा के लेल ई परीक्षाक के तनाव छै से खतम भेल ओकर बाद ढ़ेर सारा मस्ती भेल होली मे कई दिन पहिले बच्चा बाजार गेल अपन पसन्दीदा फुचकारी लायल मुक्कुट लायल पानी गुलाल लाय अबीर लाल छत पर जाके सब गुबारा गुब्बारा मे गुलाल भड़ल एनाहिते ई सब मनावल जाइ छै सब बच्चा के मन लगल रहै होली के त्योहार मे बच्चा बुजुर्ग आदमिय ओके तऽ इहे छै अपन होली के त्यौहार
आब हम अंत में इहे कहऽ चाहे छी जे होली एगो एहन पावन पर्व होइ छै जे अपन जीवन मे न नया ऊर्जा उत्साह ओर खुशी सबके आनै छै तऽ ठीक छै अपना सब राखे छीय आब
ठीक छै